हेलो हँ
हेलो
हँ हेलो
हेलो आवाज जा रहल है हमर
हँ आबि रहल अछि
अच्छा की हाल चाल छै
बढ़िआँ अपन कहियौ
हमरो ठीक छै
हू
आओर सभ
आओर सभ बढ़िआँ की सभ भऽ रहल छै अहाँके आइ काल्हि
किछु नहि बस आओर सभ किछ नहि भऽ रहल छै गर्मी छुट्टी में कत्तौ गेल छलहुँ घूमय ल कि नहि
हँ बस दरभंगा मधुबनी एम्हर आम्हर आओर कतय जायब गेल छलहुँ
अच्छा केहन की छलै वातावरण
वातावरण तऽ बढ़िआँ छलै गेललहुँ एतयसँ तऽ पहिने हमसभ दरभंगा संगङ्ग्रहालय देखलहुँ
अच्छा
एतय देखलहुँ बहुत चीजसभ नया नया चीज पहिल तऽ जे हुनकर सिंहासन सभ छलैनि पुरना चीजसभ छलनि से सभ देखलहुँ
अच्छा आओर कतऽ गेल छ
आब तकर ब फेर मधुबनी तरफ गेल छलहुँ
अच्छा
मधुबनियो आब बहुत विकसित भऽ गेल हन
अच्छा हँ से तऽ भऽ गेल छै हँ मधुबनीमे कतऽ मतलब कतऽ कतऽ घुमलहुँ
मधुबनीमे मेन तऽ हम गेल छलहुँ अहाँके विशेषतः कऽ क राजनगर साइड गेलहुँ
अच्छा
हँ
केहन कि लागल
राजनगरके जे मन्दिर छलै बहुत भव्य मन्दिर छलह ओ आ ओतुका जे किला छले सेहो बहुत सुन्दर देखैमे छलै
अच्छा
ओतूका जे ग्रामीण लोकसभ छलखिन
हँ
स्वभाव बहुत नीक छलैनि
अच्छा आओर कतहु विशेष जगह गेल छलहुँ कि नहि
नहि आओर कतहु एहन विशेष जगह नहि जा पेलहुँ
ह्म हँ
बस इएह सभमे घूमैत घूमैत टाइम बीत गेलै
हँ तऽ आब तऽ गर्मी छुट्टी सेहो खतम होयवला छै
हँ हँ हँ गर्मी छुट्टी आब खतम होयवला छै
आब तऽ धिया पुता सबहक स्कुल सेहो खुजेवला छै
हू विद्यालय आब खुजैवला छै
हू हँ आओर सब बढ़िआ
हँ बढ़िआँ छै
अच्छा
अहाँ कतहुके विचार नहि कयेलहुँ जायके
नहि नहि हम नहि कतहु जाय क विचार केलौं एखन
कनि घुमियौ अगल बगल घूमियौ कनि
हँ हँ देखै छियै कतहु नीक जगह देखै छियै सोचै छियै आब जाइ कऽ
सबसे नीक समस्तीपुर चलि जाउ
अच्छा ओतय मतलब केहन की छै
सीतामढ़ी चलि जाउ ठीक कहल जाय छै ओ सीता मैया के जन्म स् हँ छीयैन एकताके तऽ ओहिमे अहाँके देखयमे सुनयमे लोकसभके व्यवहारसभ सेहो बहुत सुन्दर लागत
अच्छा
तकर बाद फेर घुमय लेल अगर अहाँ लगमे समय कम अछि दू दू सँ तीन दिन बस अछिऽ अहाँ जनकपुर घुमि सकै छी
अच्छा हँ जनकपुरो बहुत सुन्दर स्थान छै
हूँ
सुनै छियै सभक मुँह सँ जे सुन्दर छै देखै छियै विचार कऽ रहल छी
आब तऽ बहुत बदलाव आबि गेल हेतै जनकपुरमे तखन हम गेल छलहुँ तऽ हमसभ करोना कालके बाद गेल छलहुँ
अच्छा तऽ केहन की लागल छलए जगह
जगह तऽ बहुत सुन्दर छै ओहि समय मे दिक्कत छलै की ओते गाड़ी सब नहि चलि रहल छलै या भीड़ भाड़ बहुत कम छलै त पता नहि लगलै कतहु घुमय लऽ आयल छी से
अच्छा
ह बकी तऽ मन्दिर देखबे कलहुँ हुनको ओतुको संग्रहालय देखलहुँ
हँ
एना वाटिकासभ एतुका जे छै सेहो सभ बहुत नीकसभ छलै एतुका वातावरण कहि सकैत छियै मतलब एको अी प्रदूषण देखय लेल नहि भेटत ओतय अहाँके कतहु कचरा नहि देख सकैत छीयै अहाँ सब जगह साफ सफाई एकदम
अच्छा हँ तऽ ओ तऽ वाह बहुत सुन्दर गप्प भेलै
हू ह
आओर कतहु विशेष जगह जनकपुर में
हँ जनकपुर में धनुषा धनुषा एकटा जगह छै जे तऽ कहल जाय छै कि राम भगवान धनुष उठेने रहथिन ओहो जगह देखय में बहुत भव्य छै ओतहु जा सकै छी
ह हँ ओ धीरे धीरे बढ़ि रहल छै की हमर सुनबामे आयल हए जे ओ धीरे धीरे बढ़ि रहल छै
नइ से सब तऽ हमरा नइ पता कि बढ़ि रहल छै कि नइ लेकिन हमसभ गेल रही तऽ हमसभ देखने रहियै बहुत नीक लागल ओतय ओत्तऽ बहुत लोकसभ बाहरो बाहरो के देशके लोकसभ अबै छै
हँ से तऽ बहुत जगहके लोकसभ आबै छै बहुत अलग अलग लोकसभ रहै छै ओतय
ह ह
आओर कतहु विशेष जगह
आओर कोनो एहन विशेष जगह हमरा स्मरण नइ अइछ
अच्छा
अहॉ बता दियऽ
हम कतहु एहन विशेष जगह नहि गेल छी सोचलियै जनकपुर अहाँ के पुछलहुँदम कहलहुँ ह जनकपुरके बारेमे तऽ सोचलियैए हमहूँ देखबै जनकपुरके बारेमे विचार करबै जायके
हू
सुन के तऽ नीक लागल त जा क त आओर नीक लगतै
हँ ओतुका जे छै भाषा नेपाली भाषा ओतुका छै से लगभग अपन सबके भाषा मिथिलाञ्चलके जे भाषा मैथिली अछि। तीसँ मिलैत जुलैत छै तै एतुका लोक सबसँ अगर अहाँके गप करबाक रहत त ओ बहुत नीकसँ बात विचार होयत ओकरा सङ्ग।
अच्छा।
हुनका सभके ओसभ अपन सभ भाषा बुझि जेतै। और अपनासब हुनक सब के भाषा बुझ जब
अच्छा।
आ नीक बात ई छै जेकि भारतके जे पाँच रुपैआ भेल से एतुक्का आठ रुपैआ भेल।
अच्छा।
महंगाई ओ पता चलाई छै घुमाई काल में।
तखन त ईो बहुत नीक गप्प भेलै।
हँ। अत बस
आओर सभ बढ़िआँ न।
हँ हँ बढ़िआँ छै।
अच्छा। भोजन भात भ गेलै।
भोजन भात नहि भेलै हेन आब हेतै बनि रहल छै।
घर मे सभ बढ़िआँ।
हँ घरमे सभ बढ़िआँ छथि। अहाँसभ ओतय सभ ठीक।
हँ हमरोसभ एतय सभ ठीक छथि कुशल पूर्वक छथि सभ।
ह्म चलू ईश्वर करतै त अहिना अहाँके कुशल पूर्वक रही।
हँ हँ। ।
ओर
आओर सभ ठीके ठाक छै।
त कहिया क कहियआ क विचार विचारि रहल छी जनकपुर जायके।
एखन विचारे विचारिए रहल छी आब देखैत छियै जखनेहि मौका भेटतै तखने चलि जेबै।
हँ।
ओहो लेल त समय चाहियै ने।
हँ समयके त आइ काल्हि लोकसभके बहुत अभाव भऽ गेलै हन।
ह हँ।
सभ अपना आपमे ततेक सभ व्यस्त भ गेलै हन
ककरोसँ भेँट घाँट करैके मौक के नहि भेटी छै।
हँ ई बात त सही कहलियै अहाँ।
ताहिमे सभसँ आब भऽगेलैए सभक साथी मोबाइल मोबाइलके अलावा आओर कोइ छहे नहि। ताहि चक्कर तहि सबमें नहि देखा रहल छै जे कतयके लोकोसभ अछि कि नहि अछि से सभ नहि कोइ बुझि रहल छै
आब की करबै आब जेना जेना समय बदलतै तेना तेना आदमीके सेहो बदलय पड़तै
हँ से तऽ उचित छै
हँ चलू ठीक छै हमहूँ जाइ छी कनि भोजन में
अच्छा ठीक छै चलू फेरो गप्प हेतै बादमें
हँ हँ एकदम हँ एकदम एकदम
ठीक छै अहाँ सँ गप्प कऽ कऽ बहुत नीक लागल
हँ शुभरात्री
शुभ रात्रि